हमे कहै छियै अहाँके कि भोरेसँ अहाँ कागज पत्तर ल के बैठल छी चाय पियो पहिले दिमाग शान्त हयैत
खुश रहु माइ अहााँके आशीर्वाद छै तऽ सभ ठीक भेजइत छै अरे आरती देखू धिया विवाहक दिन कतेक कतेक निकट आबि गेलै मात्र पन्द्रह दिन बचल छै कतेक काज बकी छै कनिआँ पक्ष सँ कतय लोक आत हुनक सत्कार केनाइ मरबा का तैयारी सब सोचि सोचि कऽ कपड़ान घूमे रहल छै
चाचा जी अहाँ बिना वजह चिन्ता करैत छी अहाँ तऽ पूरा गामक बरात बरियात अकेले सम्भाली ले छी ई तऽ अहाँके अपन धिय पुता के बिियाह अछि सब काज हस्ते खेलत भ जायइत
हू से तऽ ठीक छै आरती मुदा धिया पुता के बिियाह मे बाप चचा के आखि मे नीद कहा होयत छथि कथहु कोनो केस कसरी नय रहि जाय समधि जी बड़ संस्कारी आर उच्च विचार के क्षन मुदा ओ कतेक व्यवस्था प्रिय छथि सेहो ध्यान राखय पड़त
हँ कका ई बताउ ने मिथिला के जे पारम्परिक मटकोर होइत छै ओकर की तैयारी छै हमरा सहेलीसँ पूछि रहल छलीह
ह अरे मटकोराके तऽ बड़ पैघ आयोजन छै गामक सब अबा अइौ महिला लोकनिकेँ ने्योता पठा देलियनि छथि मटकोरक दिन जे माटि कोरल जाइ छै ओकरा लेल गामक पोखरी क कतहु को माटी नीक सँ साफ करबा देलहुँ छी ओहि दिन गीतनाद लेल तोहर दादी आओर काकीसभ ढोलक मञजिरा लऽ कऽ तैयार छथिन
अच्छा अचा जी लहठी आर सिंन्दूरदान के जे रस्म होइ छै ओकर सामान कते से आउ
ओकर चिन्ता अहाँ मत करू हम खुद मधुबनी बाजार गेल रही तोरा लेल एकदम चटक लाल रंगक पारम्परिक लहठी और मनिहारी कऽ सब सामान आनी देल हुँ अछि आर सिन्दूर दान लेल जे सिन्दूरक
हेलो अहाँकेँ आवाज नै आबै छै कका कतए गेलो हेलो आवाज न आ रहल छै कका हेलो नेटवर्क कऽ दिक्कत छै की नेटवर्क कऽ हेलो
मरखा